अचे थी आवाज जय झूलेलाल।
हा अचे पइ आवाज़ु हा ॿियो कहिड़ा हाल चाल?
असां बढ़िया किथां था ॻालायो त्वहां
असां जयपुर मां जयपुर मां
जयपुर मां अच्छा अच्छा
हा तव्हां किथां पिया ॻाल्हायो?
असां जलगांव
जलगांव मां?
हा
इहो कहिड़े पासे पवंदो आहे?
महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में वाह भई ॾाढो परे आहे न?
हा
छा कंदा आहियो?
छाई पढाई जा
तव्हां छा कंदा आहियो? पढ़ाई आहियो छा छा पिया पढ़ो? हा छा पिया पढ़ो? ॿारहो अरे वाह हा बढ़िया कहिड़ो को सब्जेैक्ट खयो अथव?
कॉमर्स
अच्छा त पासे में ई अथव स्कूल?
हा पासे में ई आहे न।
अछ्छ केतिरो परे तव घर खां।
घर खां ट्र चार किलोमीटर परे आहे कॉलेज।
पोइ कीअं वेंदा आहियो?
टू वीलर ते
अच्छा ओ अच्छा अच्छा इहो बढ़िया आहे। त ॿियो सुठी पढ़ाई थींदी तव स्कूल में?
स्कूल न असां त कॉलेज आ न हिते।
हा कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई थींदी तव?
हा थींदी आ।
छा नालो तस।
राय सोनी।
राय सोनी इंटर कॉलेज यां?
हा उहोई।
इते बि इंटर कॉलेज चवंदा आहिनि छा?
हा हिते बि चवंदा आहिनि न।
अच्छा छो जो राजस्थान में त इंटर कॉलेज कोन चवंदा आहिनि।
हिते चवंदा आहिनि असांजे महाराष्ट्र में।
अन हिते वरी असां वटि राजस्थान में सीनियर सैकेंड्ररी स्कूल चवंदा आहिनि।
अच्छा।
हा ॾहें में केतिरी ठहीयव तव्हांजी?
ॾहे पंजासी टका।
ओ होशियार ॿार आईं हां? हां।
होशियारू त ठहणो ई पवंदो न।
हा बिल्कुलु भई ॾाढी ज़रूरत आ होशियारु ॿारनि जी।
हा
ॿियो पापा छा कंदा आहिनि?
पपा ई किराने शॉप ओ होलसेल जो।
उते ई जलगांव में ई।
जलगांव में ई।
अच्छा पो उननि खे बि हेल्प कराईंदा आहियो हुं हा हा। हा‌ ठीकु आ। ॿियो ॿुधायो? हां अच्छा! हलो
हा
हैलो
हैलो? हैलो तरुण जी?
हलो!
हाँ तरूण बेटा?
हा, अचे पई आंटी आवाज?
हा हा त स्कूल घणे बजे वेंदा आहियो?
असांजो कॉलेज आं न, स्कूल थोड़ी आंटी?
हा हा हा कॉल, अरे मूंखे आदत ॾिस स्कूल चवणु जी आ त स्कूल ॾींहुं जो, पोइ छुट्टी घणे बजे थेव?
छुट्टी ॿी वजे।
अच्छा! पोइ पापा खे हैेल्प कराईंदा आहियो या बसि पढ़ाईअ में?
हा न न थींदो आ न हे त, कॉलेज मां अची करे सॼो ॾींहुं असांजी, असांजी ड्यूटी हूंदी आ दुकान
अच्छा! डबल ड्यूटी, बढ़िया।
हा
सही आ, ॿियों ॿुधायो, केहिड़ा हाल चाल? ॿियो ॿुधायो, केहिड़े सब्जेक्ट में तव्हांखे शौंक़ु वधीक आहे?
मूंखे त वधीक हिनु में ईं आ न, मैथ्स में।
मैथ्स में, अच्छा? ट्यूशन वग़ैरह बि कंदा आहियो या रुगो बसि पढ़ाई कंदा आहियो? खुदि खुदि जी तरफ़ खां ई पढ़ंदो हुअईं? अच्छा! चलो सुठी ॻाल्हि आहे, हिते तां वटि सिंधी हलंदी आ?
सिंधी हिते हलंदी आ, हिते रहंदा बि जाम माण्हूं आहिन पाण।
माण्हूं पाण में, घर में
न हिते ॻाल्हाईंदां आहिन न‌।
अच्छा! तहांजे घर में ॻाल्हाईंदा हूंदा सभई हन?
हा
वॾा त ॻाल्हाइनि तां, पर ॿार
अंग्रेज माण्हुं काने।
इहोई असां ख़ुदि बि ॿारनि सां, पंहिंजनि ॿारनि असां घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं, ऐं चवंदा आहियूं सिंधी ॻाल्हाईंदा कयों।
हा
ॿियो हाणे, सुबुह खां छा कंदा आहियों उथी करे?
सुबुह खनि थोरी घणी पढ़ाई कंदा आहियूं न।
अच्छा!
असांखे आदत बि आहे, जल्दी उथण जी।
हा बढ़िया आहे न पाण, सुठी ॻाल्हि आ।
खाली संडे ॾिहुं लेट उठिंदा आहियूं बस।
अच्छा! कमी पूरी कंदा ई आहियों। खेॾण वेॾण वेंंदा हूंदा?
हा
पोइ छा खेॾींदां आहियो?
खेॾ
छा खेलींदा आहियो?
इएं वगैरह क्रिकेट वगैरह टेप ते वेंदा आहियूं असां सभु दोस्त मिली करे।
अच्छा, अथव मैदान वग़ैरह वॾो अथव हिते?
हा मैदान असां टर्फ ते वेदां आहियू कहां हितेश।
अच्छा
हिते हूंदा आहे खेॾण जो प्लेग्राउंड।
अच्छा सही अच्छा अच्छा अच्छा। ॿियो छा में शौंक़ु तव?
त वधीक गाॾियुनि में शौक़ु आहे गाॾियूं वठण जो
गाॾी वठण जो अछा कहिड़ी कहिड़ी गाॾी अथव?
हाणे असां वटि फोर व्हीलर आहे चार पंज टू व्हीलर बि आहिनि असांजूं।
अछा।
फोर व्हीलर बि पपा गिफ्ट करे ॾिनीथन मूंखे।
अच्छा कैं गिफ़्ट कई तव?
पप्पा कई अहिन न दीवाली पे।
अच्छा। पो हलाइण ईंदी तई।
हलायण त इंदी आ न ॿ सालन खांह सिखयल मां।
अच्छा।
हा
त परे त कोन खणी वेंदा हूंदा पो।
न घुमाईंद आहियूं न असां खणी वेंदा आहियूं असां किथे बि।
अच्छा हा ख़ैर ट्वेल्थ में पर हूअ एलाउ कोने न अरणहें
न असांजे हिते महाराष्ट्र में सभु अलाउड हूंदो आ आंटी।
सई आ।
हिते ॾिसदौ त नंढा नंढा ॿार गाॾियूं हलाईंदव ॾहें ॿारहें साले जा।
असांजे हिते जयपुर में त ॾाढी सख़्ती आ।
हुते त स्ट्रिक आहे न हुत्ते हिते महाराष्ट्र में त ईअं ई आ।
अच्छा बढ़िया छूट तव सभिनी खें।
हा।
सही आ। ॿियो? ॿियो ॿुधायो ॿियो सभु सही आ।
हा।
टाइम पूरो थी वियो छा ॾिसो?
ॿ मिंट पिया आहिनि अंटी।
अच्छा।
हा
सई आ हा पो मम्मी पापा खे बि घुमाईंदा आहियो गाॾीअ में?
हा हू त थींदो आह न और हफ्त थींदो आ केॾी महिल बि जेॾी महिल बि घर वारनि जो मूड थियो।
हा घणा भाउर भेनरूं आहियो?
सा ट्रे भावउर आंटी भेनर नांए।
अच्छा सही आहे। हिते घुमण जो छा आहे तव्हांजे जलगांव में?
जलगांव में कुझ काने असां पाण ॿाहिरि वेंदा आहियूं।
ॿाहिर किथे
नासिक मुंबई हेॾे होॾे वेंदा आहियूं पाण इगतपुरी
नासिक केतिरो परे आहे हितां
नासिक हितां चार कलाकु जो रस्तो आ
एॾो परे आहे छा
हा चार सौ सढी चार सौ किलोमीटर आहे हितां
ॾाढो उहो ॾाढो परे ई थियो ईहो त
हा तॾहिं बि पहुंची वेंदा आहियूं असां चारि घंटे में
हा त चारि घंटा काफ़ी था थियनि
हा
असांखे त हिकु घंटे में बि लॻंदो आहे परे ई आहे शइ
अच्छा
हा तव्हांजे आस पास ॿियो कहिड़ो शहरु आहे
बसि इहो सभिनि खां मेन त असांजो जलगांव ई आ
अच्छा
पोइ सिधो नासिक मुंबई ईंदो आहे पोइ इगतपुर ईंदो आ
ऐं मुंबई केतिरो परे तव
मुंबई हितां आहे नौ सौ किलोमीटर तव
अच्छा काफ़ी परे आ त पोइ एतिरो त असांजे जयपुर मां बि एतिरो ई हूंदो
जयपुर परे आहे आंटी जयपुर असांखे ॾेढ ॾींहुं लॻियो असां आयासीं न असांखे ॾेढु ॾींहुं लॻियो हो
अच्छा हा ॾेढ ॾींहुं लॻी वियो हूंदव पोइ त हा तिरछो थी वियो मतिलबु
हम्म
हा सही आ संडे जी त तव्हां वट बि छुटी ई रहंदी हूंदी
हा असां वट बि छुटी आ न
शॉप जी छुटी थोरी रहंदा हो रखंदा हूंदा
शॉप जी चईं बजे ताणी चालू हूंदी आ ॿारहें खां चईं ताई बसि
ॿारहें बजे खोलिंदा आहियो दुकान
हा संडे ॾींहुं थोरो लेट खोलिंदा आहियूं वञी जल्दी बंदि कंदा आहियूं
अच्छा अच्छा
टाइमिंग जी सभिन खे ख़बर आ गिराकनि वगैरह
हा हा
होलसेल दुकान आ न आंटी त इअं
हा हा टाइमु सां हा सही आ
रिटेल हुजे त पूरो ॾींहुं खोले वेयो
हा रिटेल हुजे त पूरो ॾींहुं खुले सिंधी घणा आहिनि हिते
सिंधी त हिते जाम आहिनि हिते ॿ अढाई हज़ार सिंधी आहिनि हिते
अच्छा पोइ पाण में सभु ईंय